नमस्कार भैया आओर बता य न कैसन हाल चाल छै
सभ नीक छै अहाँके बताबई ने
हँ हमरो सभ नीक छै आओर बतैयौ अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ
अहाँ के अहाँ के खाना कथि कथि खैलियै हे
खाना मे खैलियै हा रोटी सब्जी अहाँके कथी खली ने
हमहु खलिय ये रोटी सब्जी सलाद सलाद मे रहले हे खीरा गाजर चुकन्दर हरी मिर्च यही सब रहले ह औरो बताये न अहाँ के खाना मे सलाद न रहले हे
न हरी मिर्च लैय
ओ आओर बताैया अहाँके माता पिता लोकोग क स्वास्थ्य कैसन बा
सभ ठीक छै
चलियै ओर भई भैया बतैये अ खाना मे अहाँ के कथि कथि बनाय आ जलै
खाना मे हमरा हर चीज बनाबे अबै छै
हर चीज तैका बतैयै ने कथि कथि अथी अहाँ के बनाय आबै छै हमहूँ तऽ जानू थोड़ा भैया
खाना मे हमरा चावल बनाबे अबै छै दाल बनाबे अबै छै सब्जी भी सभ तरह के सब्जी बना लियै छै और च मुर्गी का भी मीट बना लिये छै खस्सी के भी मीट बना लिये छै मछली भी बना लिये छै
अहाँके इतना खाना बनाव के कैसे अलै
म माताजी हँ माताजी सिखलै
अच्छा अहाँके माता जी तऽ बड़ा हुनर हुनरगर बाड़ी
हँ
आओर बतैे ने अहाँके ओड़ीक के मौसम कैसन छै
मौसम तऽ नीक छै हमरे यहाँ
हँ हमरो ई मौसम काफी नीक छै य आ बारिश उरिश लागै छै एते
हँ ऐसा इधर भी वऐसा ही लग रही है लग रहै छै आओर बताइये न हूं
और ब ताईयौ न मतलब उधरे एक दो दिन पहले बारिश उरिश आब आई रहल छै का
हँ ह आईगेल छै
ह ई गरमी चलू बारिश आए रहल छै बारा आँधी बोहे छै से समझलिही हँ पेड़ पौधे हमर तऽ एगो मोटा डाली रहल ओमे बड़ा आम फड़ल रहल उहे डरिया गिर गेल ऊहे डरिया गिर गेल है बाड़ह आम नोककसान भेलै य समझल गेला आहा
आपको कुछ न हुए हैं
हैंय
आपको कुछ नहि हुए हैं
ना भाई जे ए भाइ हमरा भैया हम नीक छै हमरा कुछो न भेलै ह अहाँके बतैय न अहाँ के औरी पेड़ पौधा गिरर रहै का
चलि आइ न गिर रहै तऽ आ अच्छी बात हइ और ब हे भैया आहाँ के पढ़ाई कैसन चलत हइ
पढ़ाइ सब नीक छै नीक से चल रही छै अहाँके बताई न
हँ हमरो सभ पढ़ाई लिखाई सारा नीकसँ भेल हइ चलै छै भगवान के कृपा छै सभ ठीक होइ हइ आओर सभ ठीक भेल छै अहाँके भी सभ ठीके भेल छै आशा हइ आओर बतैै ने भ भैया धूपमे बचावके लिए पेड़ पौधे लगाबै छै कि नहि अहाँके
हँ लगबै छै न बहुत अनेक अनेक प्रकार के हम पौधे लगबै छै
जैसेमे कोन
जैसे मे आम क लगबै छै लीची का और अमरुद का केेले का कटहल का आओर ओतय नीम का कदम का गुलर का भिलोर का यही सभके लगबै छै
काफी नीक नीक पौधा लगाबै छीिय अहाँके
ह अहाँके लगबैत छै
हँ हमहुँ लगाबै छियै हमहूँ लगैले छीियै दूगो आम के पौधा लगैले छीियै आ काल् बारिश भेलै तऽ बारिश के फायदा उठाते हुए दूगो फेर आम केा पौधा लगैले छियै आ ओकरा बाद मे दूगो नं्बू के पौधा हइ फेर दूगो पपीता के पौधा लगले छियै औरो बहुत मने पौधा लगले छियै दूगो कटहल के पौधा लगले छीिय आ भैया हम फूल के भी पौधा लग ले छी बहुत अहाँके समझल गेल बात सुनाइ द ता
हँ
हँ फूलमे जैसे कि गेन्दाके फूल हो गेलै भऽ गेलै फेर ओड़हुलके फूल भऽ गेलै फेर कनरके फूल भऽ गेलै फेर चम्पा आओर चमेलीके फूल भऽ गेलै इएहे सभ फूलमे लगैले छी अहाँके फूलमे कथी कथी लगैले छी
अहाँके फूल मे तऽ हम अनेक प्रकार के लगबै छी
नाना रहाँके नानू रौआ कोन कोन सा फूल लगेले छीय भैया
हम लगबै छी चम्पा का फूल चमेली का उरहल का फूल आओर होताै न ओ कनेर का फूल आर सूरजमुखी का फूल यही सभ लगबै छै उतना नामी याद न रहै छै
हँ नाम यार न रहै छै कोनो बात न कोनो ओ भऽ जाले ओहिस हमरो से कभी कभी भऽ जाले न याद रहै छै नाम आओर बते भैया मतलब कही जा जाय के बा किी न कही यात्रा पे कहीं घूमे उमे सोचै छै कि नहि जाय लए
हँ सोचै छै ने सोचै छै कि गोवा से घूम के आबै छै
गोव हँ काफी नीक जगह छै गोवा गोवामे अहाँके कहियौ गेल छियै कि न घूमे
न अभी तक तऽ नहि गए छै सोच रहे है जाानके के लिए
हँ हँ हम सोचै छी जानी जाय के अहा के साथ चलबै दुनू गो र चल कि गोवा
हँ चलै छियै
के हरियााना घुमले छियै क न
न हरियाणा नहि घुमे छै
हँ तऽ अहाँ के तऽ हम ले जा ले जा हीं वाला बड़ थोड़ा दिन मे अहाँ के तऽ पते है आ घ आ के घर मे कोनो दिक्कत न होे यहा के चल सक
हँ चल सकै छियै कोनो दिक्कत नहि होकै छियै हम माता पिता से सब कह दियै छै कि हम जान
अ चलि आइ अच्छी बात छै क देले छी तऽ कथी बोल बोलै रहस माताजी रर
माताजी किछु नहि बै छिय सु हँ के छी हँ आप अ आप हमारे मित्र हैं तो कोनो दिक्कत इना होइ छै
चलियै माताजी काफी बढ़िआ छै आओर बतैै ने उधर मतलब पढ़ाई लिखाइ करने के लिए कही जाइ छियै कि न अ ट्यूशन उ्यशन पढ़े ई सब जाइ छीय
नहि जाइ छी हम
हँ ठीके कहै छी बारह पैसा लेी छै
हँ बहु ओ अथ हो त ने विज्ञान क विषय उसमे बहुत पैसा लियए छै
हँ उस बारा पैसा ओसछा तऽ घरे ही बैठ के अहाँ के पढ़ ले छी
हँ सही कह रहले छी मोबाइलसँ आसान से पढ़ लिये छै देख
हँ सही बात छै आह अहाँके बतैयौ ने अहाँके खाना मे सबसँ ज्याददा कोन खाना नीक लागै छै
अहाँके तऽ सभसँ नीक खाना लगै छै ई चावल दाल सब्जी भुजिया पापड़ तिलौरीी सलाद यही सब अच्छा लगै छै शाकाहारी खाना
आ अहाँके मीट मछली नहि खाइ छियै
खाइ छिय न मने आ ओभी आ अच्छा लगे छै ओ प्रोटीन के लि ने खाय छी लेकिन
हँ मजबूती के लिए खाइ छी ने
हँ लेकिन सबसे आ च खाना लगै छियै चावल दाल सब्जी उसमे आम का अचार भी खाइएा उसके साथ तो आओर भी नीक लगे छै
हँ सही बात अहाँ के बोललियै हा और बतैये ने अहाँ के मतलब घरे माता पिता बाबा दादी सब लोग नीक छै स्वास्थ तऽ ठीक छै ओ लगबग के
सभ लोग के स स्वास्थ्य नीक छै अहाँके बताइ न
हँ हमरो सब नीक
माता पी के तब स्वास्थ सब नीक छै
हँ मातााजी के तऽ इएह गड़बड़ छै तऽ ओहो नीच अच्छा खेलकिन अभी दवाई खलखिन हन त उहो नीक छथिन आओर बताई ना कहीं मतलब आम उम मे आम रस खा अ पए छी कि न रउआ
हँ खाय छी
कैसन लागै छै आमरस
आम रस बहुत नीक लगै छियै
चलियै हमरो बड़ा नीक लागै छै हमरो
ह हम तऽ खरीद के पियै छियै बहुत अच्छा लागै छै
ह चलियै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागै छै चलिये माता पिता के ध्यान रखबै अहाँके
हँ ठीक छै
ठीक छै